की क रहल छीयै
पढ़ै छलियै यए
अच्छा
हेलो
हँ हँ
पढ़ै छलियै यए
अच्छा नीक छै भोरे भोरे पढ़ैत छियै ने
नहि नहि से तऽ हम नहा सुना लेलहुँ पाठ पूजा सभचीज भऽ गेलै जलखै नहि भेलैया खाली त हँ मुँ तऽ उठैयो पड़ैत छै ने पी मे नीन्द लागल रहै छै तैयो ह त तपस्यो छै ना तपस्यो छै न
आओर अगर बे बढ़तै
ह तऽ एकटा बात कहू जे अहाँ सब दिन जे जाय छियै पुस्तकालय तऽ ई मोन नहि करैया किआई छोड़ देय छिये कियाकि कहियो मने मोन सुस्त टाइप के लागे छै त को छो नहि त अहाँ जा
आ किएकि घर पर रहब तऽ हमरा पताे हम नहि पढ़ब ओतऽ जेबै नहियो मन रहै छै तऽ एको दू घण्टा या फेर नहि नहि पढ़ै छै कनो तऽ पढ़ै लेबे ना
हँ लेकिन लेकिन धरि अहाँ चलि जाइ जरूर छियै भले मोनस की को मनस ह बच्छा बस चलि जेबाक छै भले ओ पढ़ी आ नहि पढ़ी
ह हम क सोचबै क नहि पढ़बै लेकिन तऽ पढ़ा जा हेते से एहन छै
हँ ओ तऽ छैहे देखियौ आगा मे मान कऽ जे रहत किताब तऽ नहिय कि वला किछु अहाँके जरूर पढ़इयए जायत
हँ
मतलब जाबे तक इम्हर आम्हर करबे हे ने ताबेहे तक लागत की भाव नहि पढ़िके मन होइय बस देरी रहै छै आगा मे किताब खोल के बैसे के बैसे के खाली देरी रहे छै
फेर खुद ऊहं से निके न ने लगते ह कते देर लोगैने एगो तऽ बैठल रहतै सबके सामने पढ़हे पड़ै छै सब मुह ताकिते नहि पढ़बै तऽ मुँह देख लगतै सब कि एलैए बैठल छै ऐ दुआरे
ओ तब पहिरते करितेहे छ
हँ
आओर सभ बढ़िया अहीं के हइ अपन बढ़िया अहीं के ह जे अपन बगले मे एहि पुस्तकालय अपन चलि जाइत छी पढ़ै ले
ह से तऽ छै मौसमो खराब छलै च लऽ कऽ चलि जेबाय फेर ह जेतै डेरा वापस
मौसम ओना ठीक छै कि नहि बेसी रौद छै
लाग लागि रहल छै बारिश हेते
हँ हुए बारिश बड़ कमी छै मतलब कलसभ सुखा गेल छै नीक मतलब बेसी पानि नहि आबै छै
आ हमरसभके छै कि पूरा घरेमे कीचड़ कीचड़ मतलब बाहर निक ले छी जाय के रस्ते न छै लाइब्रेरीयो जे जाय छी रास्ता पूरा खराब क नहि छै उम्हर साँप एको इहे बीज इहे बीज एकटा बड़का साँप पकड़ै लऽ आयल
ओ तऽ पकड़ि लेलकै साँप के
हँ लऽ के आयल रहय पकड़े वालला सब जे होइ छै से लऽ केऽ गेलैऽ
खाय छैं
हम कहलियै भीड़ कोन चीज के लागल छै
हँ तऽ साँप पकड़यके कथी तऽ कहैत छै सर्पा कथी तऽ कहल जाइत छै साँप पकड़यके जमीन बजा कऽ पकड़ै जे छै
नहि ओसभ नहि रहै दोसर रहै ग्रुप एल ग्रुप एल रहय पूरा
छलैया मोटका साँप छलैयै की
हँ बड़का साप देखलियै ते ने लेकिन सुनबे केलियै बस छलै पकड़यवला तऽ
अच्छा ओ आओर सब जलखइ भऽ गेलै
छै ने बैङ्ग सब कीड़ा मकोड़ा
हँ ओ तऽ रहितेहे छै जलखै भऽ गेलै
हँ भऽ गेलै
अचछा
ओहि मुह में कनी बर्फ रगड़ी रहल छियै
बर्फ रगड़ै छी मुँह मे मुूँह मे तऽ हम तऽ दही बेसन लगाबै छियै बड़ फायदा करैत छै दही बेसन
हमर आंखि के नीचे बहुत काला धब्बल छै ने जेकर डार्क सर्कल कहल जाय
अच्छा बेसी टेंशन लऽ लै छियै की
नहि नहि ओ स्क्रीन टाइम जादा छै फोन से क्लास करे के रहे छै देखे पड़े छै चश्मा लागल छै हमरा
अच्छा तखन हमरे जकाँ छी मतलब लागल अ डॉक्टर सँ सहीमे
दसवीं केलियै ओकर बादे से हमरा चश्मा लागल छै दसवी केने रहियै ओकर बादे सँ
ओ हमरे तहन जकाँ छी हमरा तऽ ओना पिछला साल लागल अे चश्मा
आहाँके दूर के नहि दिखियाै कि पास के
दूर के नहि देखाई दैया अहााके कते पॉइंट
हमरा माइनस छै एक पॉइन्ट सात पाँच
ओ त चलू कमी ह हमरा बहुत हमरा छओ पोइंटमे छै
मन छओ मे
हँ हँ छ मे छै पॉइंट
मतलब माइनस छ मे
हँ पता नहि आब माइनस छ छै कि प्लस छ छै लेकिन छ पोइन्ट छै अहाँ ककरासँ देखेलियै कोनथ हँ हँ
त जेना छै ने हमर माइनस एक पॉइन्ट सात पांच भेले तऽ आहाँ के हमरा लागे ओ पोइंटं छओ एहन कुछ हयत आगाँ मे कुछ आओर हेते
नहि नहि न नहि छ पोइंट छै छ पोइंट हँ छओ पॉइंट किछु छै
ओ तब तऽ बेसी बहुत बेसी य आखिं खराब य अहाँके
हँ दूर बलाल हमे हमरा ओना छलै कनि मनी समस्या बीसे एकैससँ बुझलियै लेकिन हम कत जाइ नहि छलियै आ पप्पो के ओे हमियै पापा हमरा नहि देखाई दैया तऽ अपन पपा के नहि कहै छलियिन
हम जखन ओ गेलियै नेत हम दसवींमे रहियै ने जखन नवी दसमी मे तऽ हम जेना हम आगो बैठि जाइ छलियै ने पहिल बेंच पे तऽ हमरा बोर्ड पर से लिखे मे ने दिक्कत होइ छलै हम
हमरो सेहा हैं हमरो सेेहा हैं
तऽ हमरा तेना पता चलल ओकर बाद फेर हमरा लागल कि नहि भऽ सकै छै कोनो कोनो दिन फेर हमर डेली ए नहि हवऽ लगले तो हम हमर चश्मा ऽ लागि गेलै पहिले लेकिन हम लाज के मारे हम पहिनते नहि रहिै चश्मा कहलै सब मजाके होै त पहिनते नहि रहियै फो पहिननाइ शुरू ए आदत लागि गेल छै पहिनके तऽ पावर अखन आब बढ़ले जाइ छै तऽखनो कतबो चश्मा लागलियै कतबो लगा लिय पावर बढ़ले जाय छै
ओ तऽ अहाँके पावर आओर बढ़ले गेलए
हँ
तहऽ अहाँ ध्यान नहि दैत हेबै हम हम तऽ धात्रीके मतलब पाउडर जे होइए हमरा धातृीके अपने गाछ छै हम सब दिन खाय छीयै आ पानि मे आँखि सब दिन द आँखि मे
नहि हम बस चसमे
हँ नहि हमरासँ मतलब पिछला साल जतबहे छलए हमर आँखिके पावर ततबे हे ओहो किछ दिन मे हम देखाबऽ गेल छलियै या तऽ ओतबे हे हमरे नहि हमर बरहल हे आ नहि घटल हे हँ नहि हमर बढ़ल ह नहि घटल ह तऽ हम तऽ ध बातीवला नहि खाइ छलिय तँ पपापा बहुतेहिरा जेतू बच छ तोरा कहै छियौ सुनाय नहि दै छौ बहुत पप्पा हमरा डाँटे छलथि हेँ लेकिन आब तैयो अपन आदत लगा लेलहुं हें
नहि हम खायमे तऽ किछु नहि कहै छैै हम चश्मा लागल छै तऽ मतलब हम आर पहिले रहे माइनस एक फेर दू भेलै फेर पॉइन्टमे फेर पाँच भेलै अखन साथ मे धीरे धीरे बढ़ले जाय छै ओ कहलकै क बढ़ते जेना जेना एज बढ़त फ्री एस के बाद फेर ओ रहहि जाइ चोटे पे फे चश्मा छूटे नहि चुप ओ सब किछु नहि कहै छै किछु खाउ पिउ तऽ हटि जाइ छै ओ छूटै नहि छै
हमर पप्पा के एना ही एक पॉइंट मे किछ छलनि हे हमर पप्पा के घड़ी में ने सेवन आओर एट मे डिफे फ्रेंस नहि लागे छलनि हे देखे छलखिन हेँ बिना चश्मा के तऽ हमर पप्पा दू साल तक लगातार यएह धात्री के सेवन केलखिन आमलाक के आ पप्पा की आब ओ दिखाई दै छनि पप्पा के आब नहि दिक्कत छनि हमर पप्पा के हमर खुद के अपन अनुभव छै अनुभव छलनि हे धात्री के आवला तैं पप्पा हमरो तऽ क ओकर तुरन्ते फल नहि देखाई देय छै जे आब मान के चारि दिन खेबै तऽ तुरन्ते खाय लाग अ कोनो भी चीज के न तऽ सेवन करबै तखन ने हेतै मतलब रेगुलर करबै तखन ने आब आइ खेलियै काल्हि नहि खेबै फेर परसू खेबै तऽ एहिसँ तऽ नहि कोनो
हम सुनने छी गाजर जे होइ छै ओकरो ओकरो जूस पी हँ ओकरो जूस पियैसँ आँखिक ओ भऽ जाइ छै आ सभके परमानेंट ओ कऽ दै छै
विटामिन ए के जतेक भी चीज होइ छै गाजर भऽ गेल सागसभ साग सभ भऽ गेल
जेनाकि एकटा रहै हमर दोस्त करै ओकर तब शुरू भेले रहै ओकरा कनी मनी दिक्कत ओकरा बुझेलै तो ओ लगातार ट्रिप लेलखिन ने द तीन महीना तऽ फेर उहे ठीक भऽ गेलै लेकिन डेली पिलकै डेली
कि ऐमे शुरुआतीमे यदि अहाँ मतलब ध्यान दै छियै तहन तऽ फेर ठीक छै नहि होत
लेकिन आब हमरा क हम तो बहुत बत्चे से लागि गेले हमर चश्मा
हमरा की भेलै ने हम शुरुआतीमे पापाेँ कहबे नहि केलियैनि एकदम उस्तद भऽ गेल जे पप्पा पप न नहि दिखई द य ऽ हमरा डॉक्टर सँ देखा दियऐ हम मतलब कहबे नहि केलियनि पापा के इकलमे हमै प्रैक्टिकल के एग्जामो देल ल गेल छलियै क नहि देखाइ देलक ऽ अगल बगल से पूछि लियै अपन कहुना समय पास कऽ लेलियै छओ साल तक हमरा बीसे एकैस मे छलै
हमरो मम्मी के बच्चे में लगले चश्मा लेकिन कहियो नहि पहिनलकै ओ पहिनते नहि छै अखनो हम सब दिवा देबे चश्मा खरीदबै ओ पहिनबे ने
ह आ हम जे नहि जे चश्मा पहिरबै ने तऽ जे हमरास जे छोटकी बहिन छै ओहो हमरा कहऽ लागल चश्मा कतहु गेलहु चश्मा तऽ हम ज नहि पहिरबै तब हम अ हमरा समझ दोसरे गोटा अथी कहऽ लागै छै
कते फायदा छै चश्मा पहिने के धूप से बचाबै छै आ ओनाहियो हम बिन पावड़ो वाला लेकिन चश्मा लोकोग के पहिने के चाही
ओ तऽ चाहबे करी की आखे मे बहुत धूल सब चलि जाइ छै
जरूरी नहि छै कि जेकरा लागल जेकर नहियो लागल छै ओकरो पढ़े वाला बच्चा के ऊपर से जे बाहर जाय छै ओकरो पहिने के चाही
हू तऽ शुरूमे कहलएह हम पापाके कहि दैतियै जे पपापा हमरा नहि देखा दहियै एतऽ हमर नहि बढ़ते आ डॉक्टर लग हम जे गेलियै देखाबे बजबे ने बाजतियै हम एते मुस्तैद से हम एहि पर बजलियै जे हम गेलहुँ पिछला महाविद्यालय महाविद्यालय जे गेलहुं त सरजी आगा में लिखाबे छलखिन हे बोर्ड सर हमरा तऽ किछु देखाइे नहि दै छले सर के एतऽ तक के मुँहो नहि देखाई देय छले कि केहन टाइप के सर के मुँह छै आ ओ हमरास अथी भेल नहि तखन आब अन्तिममे जा कऽ कहलन्हि तऽ प पा चीज हमरा साफे दिखाइे न दैया तख फेन एकदम पप्पा पर शइट भऽ कऽ हँ आब उएह धीरे धीरे बेसी पावर भऽ गेलै सुए में पप्पा के कहती है जे पापा नहि देखा दै यै ह तऽ भेले ने कहनो तऽ एच डी क्वालिटी के देखाई दै छै एहन आइ फोन के भइयए
हँ हँ
हमर भाय बहिन कहि तो ह एच डी क्वालिटी एचडी क्वालिटी
ह जेना अहाँके चश्मा लागलै तऽ अहाँके फेर दिखैत हेत उ त मतलब बड़ नीक लेकिन जेकरा नहि लागल छै ने ओकरा सबके उ उलटा पुलटा ऊपर नीचे एहन दिखैत हेतै तऽ की पहिनने छै
ओ चश्मा मे जे देखै छै ने तऽ सबके ऊंच देखाई दै छै मतलब हमहुं पहिले बेरियै पहिल बेर जखन हमहु मतलब चश्मा लगाऽ अगना एलियै तऽ हमरो माटि अंगना एकदम ऊंच लागे छलै
ई छै हमर तऽ जेनेटिक छै कियकि हमर मम्मी के लागल रहे पप्पो के लागल रहे त हमर तऽ जेनेटिक छै तर हमरा आँखो एहन छै ऊपरसँ हम कहियो साग नहि खेनै छियै
पप्पोके कनि मनी छनि लेकिन एहन नहि छनि आब ओहोमे सुधार भेलै ह फेर हमर मम्मीके नहि छ
लिय तऽ इ इहो दुआरे भऽ सकैत छै आ सभ कहै छै आँखि खराब होइ छै तऽ साग हरा साग सब्जी खेबाक चाही
हँ पापा तऽ हमर सप्ताहमे दू दिन आनै छथिन साग
हमरा मम्मी के नीक लागे छै लेकिन हमसब नहि खाय छियै हमर भायो खाइत छै हम नहि खाइ छियै
नहि हम नहि खेबै तह त पापा एकदम जबरदस्ती कऽ कऽ जी कियाकि सबसँ बड़का मतलब हँ आँखि भेलै ने सबस बड़का मतलब आँखि के बिना किछ नहि ने आंखे छै ने ताहि दुआरे पप्पा एकदम ध्यान द क सप्ताह मे एक दू दिन इहे तो गेल दिन गेल छलियै य जाँच फेरसँ मतलब दुख दिखाबे ल कहै छै ने छओ महीना पर आबी लए मतलब बीच बीच में चेकअप करबा ली जे बढ़ल ह तऽ नहि की घटलए